छै यौ।
ठीक छै अहाँ अपन सुनाउ।
सब बढ़िआँ बढ़िआँ, और सब बताउ।
की कहू काम धन्धा चैले नहि रहल छै, पैसा के एते कमी भऽ गेले की बताउ। कुछ समझे नहि आबि रहल अइ की करू की नहि।
चाय के त। तंगा हमरो छै यौ बहुत दिकत होइ छै पाइके एखन एहन समय भऽ गेल छै जहरो खाइ ले पाइ नहि छै।
कुछ समझे नहि आबि रहल हे की करु की नहि, केना पैसा कमायल जाय।
तऽ चलू ने एगो व्यापार चालू करियैके मिलके।
हँ कऽ सकैत छी।
ई मखान हँ मखानाके क सकैत छी, अपन मिथिलामे तऽ पते यऽ मखाना कतेक फेमस छै। तऽ कैयै सकैत छी अपना सभ मिथिलामे।
बहुत नीक बात कहकहों, मखाना तऽ बिकबो करतै बहुत ज्यादे मात्रा मे।
बहुत जा्यदा मात्रा मे भेटत अहाँके एहिठाम तीन चारि सौ रुपए किलो तऽ भेटे जाइ छै। ओकर नीक से अथि नीक से पैकेट तैकेट कऽ के पैक तैक कऽ के बेचबो करबै ने तऽ हजार तकमे जे बेचबै एगो के नें आहके तीन चारी सौ के मुनाफा तऽ बहुते भऽ गेल यौ मानि लिय दिनमे अहाँ दसो किलोज दै छियै तऽ तीनसँ चारि हजार रुपैआ अहाँ कमा सकैत छी।
तऽ सोचै छी, इएह मखानाके बिजनेस आरामसँ चालू करी। चारि-पाँच सए टाकाक तऽ फायदा भइए जेतै। दिनमे घुमि घुमि कऽ दसो दस गाम घुमबै ने तऽ। सए दू सए आरामसँ बिक्री भऽ जेतै
बहुत आरामसँ भऽ जेतै यौ। इएह बेस अछि, लेकिन शुरुआत केना करबै, ई तऽ बताउ। तऽ ओहि तऽ सोचबे नहि केलियै ने, मतलब कि एतयसँ ई केना चालू करबै।
कतहुसँ लोन लऽ लेब, सोचलहुँ हँ, कतहुसँ दुनू गोटे लोन ली। आरामसँ कनि कनि-मनि पूँजी लगाबी आ कनि-मनि मखाना खरीदी। तकर बाद मखाना जे बिकत, ओहिसँ जे पैसा एतै, ओहि पैसाके फेर लगा देब। फेर मखाना खरीदेब, में ओहिके बाद फेर प्रो फिट बनतै तऽ अपना दुनू गोटे बहुत जादे मुनाफा कमेबै।
ई तऽ छै, लेकिन बात ई अछि जे अहाँ जे एतय लोन लेबै, तऽ बैंकसँ नहि लऽ सकैत छी। यौ, बैंकसँ कनि दिक्कत अछि। कोनो अपन नहि अछि यौ, जान-पहिचानमे जेकरासँ लऽ लेब। देखि, अपन जान-पहिचानमे जे रहत यऽ, तऽ ओ सूद-वूद तऽ लेत नहि? नहि तऽ एना जे बैंक-टैंकसँ लेत।
अपन गाममे लगबय वला बहुत आदमी सब अछि, हमर जान-पहिचानक अछि बात। करै छी हम हुनकासँ आ लै छी कम कमसँ कम दस बीस हजारके लोन लै छी
ए दस बीस हजार कम से कम नैहो कुछो तऽ लाख रुपैआ लियौ ने यौ, लाखे रुपैआमे हेतै ने, दस-बीस हजार। फेर अहाँके जे अथी मांगत अ अ तकर सामान तमान मशीन ईसभ लन फनसभ तऽ लेब पड़त ने अगरम बगरम सब
अच्छा, अहाँ बड़का व्यापार करबाक सोचि रहल छी तऽ लऽ लै छी एक लाख। के, लोन लऽ लै छी दुनू गोटे पचास-पचास हजारके लऽ लेब, आरामसँ ओकरा। फेर बिकेतय जे अपन समान तऽ ओइके बाद आरामसँ चुकबैत रहब
हँ कै की हँ किएकि जखन करबे करबै तऽ नीकेसँ किएक नहि करबै, कनि आओर पैसा लगाकऽ यौ।
हँ हँ, विस्तारसँ करब, आरामसँ। बहुत नीक बिकैत अपन सभके सामान। एकरा देश भरिमे फैलाबयके अछि, ई आगू बढ़यवला बिजनेस अछि।
फैला देबय। आरामसँ यौ, अगर मानि लियौ एक बेर अहाँके पैसा एना शुरू भऽ गेल तऽ अहाँ दस-बीस गो नौकर-चाकर रख। पाइ आइब जायत तऽ अहाँ तऽ आरामसँ बैसू, अहाँके नौकर-चाकर काम करत।
हँ, नोकरो-चाकर के राखे के छै, अय के बाद एतेक नीक बना देबै ने। हुं दोकान खोइल लेबै एगो नया पन जखन विस्तार भऽ जेतै बिजनेस, नीक-नीक स्टाफ सभ राखब। राखके छै एकरा तऽ पूरा फैल जेतै अपन बिजनेस
फेर ओयके बाद त पाइये पाइ छै, दस जगहसँ पाइ एतै यौ, तऽ किएक दिक्कत हेतै? सबकिछु हेतै, खाली सोचय भरिके। करै भइर के देरी छै अहां कहू त हम काइल् कहु त हम आकाल्हि हं
तऽ आराम से दस बारह गो आउटलेट खोलब ओइके बाद सब जगह फैला देबै अप अपन बिजनेस नामो ताम हेतै पैसा तऽ एबे करते गड़गड़ा कऽ।
बहुते एतै कहू तऽ हम काइलेके भोरेके अथी टिकट कऽक अआउ गाम।
हँ हँ अहाँ पहुँचू भोरे भोरे टिकट करबा केे गाँव पहुँचू के बाद बैठकेऽ दुनू कोइ चाय चाय पर बैठब आराम सँ बातचीत हेतै।
चाइरे बजे भोरमे उठै छियैआ पाँच बजिआ ट्रेन पकइड़ के आ आइब जाइ छी की?
हँ हँ आरामसँ आउ अहाँ भोरमे आरामसँ बैठ कऽ बातचीत करब अय के बारेमे। केकरा सँ लोन लेबके छै।
नइ तऽ कहबै तऽ अखने दू घण्टा बादके एगो गाड़ी चऽल। दू घंटा बादेके गाड़ी छै राइते राइते आबि जइयै सेहो भऽ सकैत छै।
राइत मे आइब कऽ की करबै नीन्दो हराम हेत आराम सँ फेल सुतैयोमे आधा छीद्धा नीन्द रहत भोरमे फेर उठ पड़त।
ठीक छै तऽ चाइर बजे चाइर बजे उठबै पाँच बजिये गाड़ी पकइड़ के। आबय छी ठीक न आराम स ओइके बा चाय अअ चनाश्ता पानी चाय ओइपर बैठब। आराम से फेर बातचीत करब सबसे आ धीरे-धीरे परचारो लेक लेकिन करऽ पड़त ने यौ बिना प्रचार के तऽ किछो नइ हैत प्रचारो करऽ पड़त ओहियोमे तऽ अहाँके पाइ लगबे करत आदमी लगबे करत जे मज खटतै जे उ तऽ पैसा लेबे करत न।
एक बेर खाली पूजी मिल जाय ने कक-केकरो लगसँ लोन उधार तऽ आराम सँ सबकिछ बैठिकऽ सोचब।
हँ उतऽ दैए जायत लेकिन ओ तऽ राखत ने अपना पाछ किछो एना तऽ नहिए देत। ना उतऽ कुछु राख रखबे करत अपना पास।
अपन गाड़ी गिरबी कऽ देबै ने।
गाड़ी नै नै कोनो दिक्कत नहि छै गाड़ी तऽ वापस फेर आइबे जेतै।
तीन चारि गो गाड़ी अपना सब रखनेेहे छियै एगो दैए देबै तऽ की भऽ जेतै ताबे तक ले।
इहो बात छै तीन चाइर गो गाड़ी छै एगो दैय दै छियै।
हँ अपना सबके कोनो प्रभाव थोड़े पड़त एगो गाड़ी दय मे।
ठीक छै ठीक छै रौनक फेर अभिहे ह भाई ठीक छै। हाँ नै नै नै हम दोस्त छै तऽ कहलियै घर आउ यौ। कनी देर बतियाइ छै तऽ ओकरे से कनी देर बातचीत करै छलियै।
अच्छा ताबैतमे हम अहाँके फोन कऽ देलहुँ।
हँ तऽ फोन कऽ देल कहलू चलू बात कऽ ले छीयै ओनहिये ई निकलेतै वाला छलखिन हें तऽ गेलखिन अंकित कनि ओकरा छोड़ै लऽ।
हँ ठीके छै दोस्त सबसँ मिलनाइये नीक बात। होइए अपन मोनके विकार हैट जायत दुःख दुःख दर्द अपन शेयर कऽ सकै छीयै हँ-हँ कहियौ नऽ।
हमरा न एगो फोन आबे छै छोरु हटाउ काइटे देलियै। की
अच्छा अच्छा हँ रहऽ दियौ कनि देर बाद कइए लेब। कनिके देर तऽ अपना सब बात करबै। हँ, पैसा से बैढ़ कऽ थोड़ी छै कोनो चीज।
हँ -हँ, एखन तऽ जे मेन ब मुद्दा पर बात करै छै, ओ मुद्दा पे तऽ बात करिये ने पहिले।
हँ तब मखाना कतऽ से खरीदेके सोचलियै?
मखाना मखाना तऽ एहिठाम यौ हमर एगो पहिचान मे छै, जे मखाना के न क ओ अथी छै। मतलब अथी इ होलसेल अथी नय होइ छै, बड़का अथी जे करै छै खदान। खदाने खदान से निकालै छै, उम्हरे से ने ओ सबके न बेचय छै, तैयो काम ओकरो ओहिठाम से लेब तऽ, और सस्ते मे दऽ देत, ऊपर से पहचान के यै। एक तऽ दूगो अयमे प्रोफिट अय, मुना मतलब दू गो अपना सबके के ने एगो अथी भऽ जैत। मजबूत पॉइंट भऽ जैत, प्रोफिट पॉइंट एगो तऽ भऽ गेल अहाँके ई हमर पहिचान के छै, आ दोसर बात! आ दोसर बात छै, ओहिठाम से ओकर
अहाँके मोबाइल भाइब्रेट कैर रहल अइ, ओकरा साइलेंटपर कऽ लिअ।
हँ रुकु- रुकु -रुकु कऽ देलियै, कऽ देलियै, कऽ देलियै, तऽ हम कहलिय कथि कि, हमर अइठाम हमर पहिचानोक के छै, ऊपरसँ ने ई अहाँके ने अथीए से ओहिएठामसँ मेने शुरुआत जे ठाम से लेबै खदान से तऽ ओइमे तो और अपनाके सस्ते देत।
हँ तऽ हम ई ई कहै छन हे जे, हुनका जे मखान बेचै छै, हुनकासँ बात कऽ लेबै जे हमरा सुप्रीम क्वैटीटी के चाही, मखाना बहुत नीक क्वालिटीके चाही जे देश भैरमे फैल सकै। पूरा ज्यादा सभ ओकरा सपोर्ट करय, खूब नीक जकाँ बिकाय उ। अथी य कनि कमसँ कम दाममे दऽ दियै ओ मखान।
तऽ एगो काम करैत छै, काल्हि जे आबै छियै न, तऽ हुनका अहाँके सामने फोन लगैब।
हँ।
आ बात बात करब जे हेतै अहाँके सामने, लाइव बात भऽ जैत की।
ओ अहाँके घर से कतेक दूर छै रहै छैथ?
हमर घोरसँ, हमर घोरसँ अहाँके ई एहिठाम नहि रहैत छथिन, बम्बइमे रहैत छथिन।
अच्छा! अच्छा! तऽ फेर ओ सैंपल देखय लए जाय पड़तै बम्बई अपना सबके।
हाँ बम्बई जाय पड़तै, ओकरो दिक्कत नै छै, बम्बई के दिक्कत नै छै, एगो फ्लाइट कऽ लेबै नै।
हुँ।
तऽ एगो फ्लाइट कऽ लेबै तऽ, अहाँके ने चार दिन, पाँच दिन, बाद मतलब समझू नै। चार पाँच दिन बाद एगो फ्लाइट यए अहाँके, लेकिन एहिठामना दिल्लीसँ अबै लए दिल्ली जाय पड़तऽ। काइल आबै छी, बातचीत कऽ के, परसू नै, नै परसू नै तरसू अपना सब दिल्ली निकलि जाइ छी। के दिल्लीमे, दिल्लीमे हाँ दिल्लीमे। दिल्ली मे एक दिन रुक जै्मं होटल मे एहिके बाद नै, फेर अगला दिन मतलब शाममे ना। बम्बइके ट्रे फ्लाइट छै, फ्लाइट पकड़िकऽ निकैल जायब कि।
हाँ इहो सही रहतै, हम की कहै छलहु हेँ, काइल की खानामे बनबा दियअ?
खानामे कथी बनतै, कुछो आबै छै कुछो विशेषे बना कऽ राखू। अहाँके तऽ पता यऽ। ऐ उ ओहि परऽ हम जी जीवते छी, अहाँके त पता य कतै प्रेम छै, हमरा माछ मोस से।
तऽ हम तऽ सोचने छी, हमरो मुर्गा नीक लगैया, अहूँके लगिते हयत, तऽ मुर्गे कटवा दै छी दू चारी गो।
दू चारी गो कटबा ओ। आरामसँ आबै छी, हम अपने हाथसँ हम बनाबियौ, एक नम्बर बिरयानी बनाउ?
हाँ-हाँ हमरो बहुत पसन्द अइ बिरयानी मजे एब जेतै।
एगो काम करब अहाँ न खाली मुर्गा कटवा क राखब हम आबे वक्त नाइट हम स ना हैदराबादी चावल ल के ऐब भात ई एक नम्बर यौ खे
के भऽ जेतै
ऐ खेबै न तऽ अहाँ कहबै लाजजबा उंगली चाटे तऽ रह जेयब। एते मछली लेकिन एगो देशी मुर्गा कटबैब यौ। विदेशी नै कर, देसी मुर्गा कर दे देसी मुर्गा में जे स्वाद यै न
हाँ देशी मु-गु- मुर्गाके तऽ कोइ मुकाबले नयि कऽ सकैए बहुत आनन्द एतै खाइमे।
हम्म और ओकरो व्यवस्था छै की?
दारूके- -
हाँ।
हाँ अहाँ कहबे तऽ आब जेते ओना तऽ बिहार में बन्द- - छै दारू लेकिन ब्लैक में चले छै त सब किछ भए जेतै डबल रेट पर दैय छै। कहबै तऽ आब जेतै आराम स बैठ के माहौल बनैल जेते।
तबे नै यौ खाइमे मजा छैई। ओ ओकर बिना मुर्गारथि खाइमे मोन लागै छै कहुँ तऽ - -
हाँ खम्भा के बिना तऽ नहिये मजा एते खाइमे।
तऽ एगो तऽ ओ जरूरिए छै नै ओकर व्यवस्था एगो ओकर व्यवस्था करू। ई दूटा दूटा कऽ दैब हां दूटा के कऽ दैब।
हाँ दूगो आराम से फूल मंगवे छी फ्रीज में रखवा दैय छी। आराम से चिल रहते।
फिर कह आराम से- - खाइ खाइल जेतै एकदम तऽ पार्टी मनेबै ओर अथियो के व्यवस्था छै कि हरियाली सबके- -
हरियाली कहबै तऽ मँगबा देबै ओकरो- -
हाँ तऽ ओकरा मंगेबै तखने नै यौ तब- - तऽ तब तऽ मोनो लगते यौ गाममें तब तऽ कहब दु- -
ओतेक ज्यादा अपनासँ फोकस कऽ के बिजनेसके बारेमे सोचैके बारेमे - -
उ तऽ कहि पायब ओहिके बाद जे अहाँ की कहौ यौ हम तऽ उताबला छी हमरा तऽ मोन करैएया। कखन दू घण्टा बादके गाड़ी पकड़िके आब जाउ।
एतबे मोन करि रहल अइ तऽ आबि सकै छि, अहाँ एखनो आबि सकै छि।
हँ तऽ ओ दू घं्टा के बाद जाय रहै गाड़ी अखेन कहते नओ बाजै छै ने एगारह बजे के गाड़ी यए।
हम ताहि दुआरे कहै छलहुँ हेँ जे राति भरि फेर ट्रेनमे रहय पड़तै अहाँकेँ दू घण्टा फेर- - ट्रेन मे नीक जका अथियो नहि होयइते नीन्दो नहि पूरा होयइते आ फेर- - भोरे अहाँके उठऽ पड़तै फेर बातचीत करऽ के छैई।
हँ तऽ आबैत छै ने काल्हि आबैत छै भोरेमे आबैत छै नीन्द लऽ लै ई छै, ने बढ़िआँ तऽ काल्हि मूड फ्रेश रहतै भोरे -भोरे- -
हँ -हँ देख लियौ जे अहाँके जेना जे नीक बुझै।
हँ तऽ उएह जे सुविधा रहतै उएह ने सुविधा तऽ यै जे भोर सुविधा तऽ ई - आइ एखनोके छैई लेकिन एखन अबै तऽ अहाँकेँ पते यए कनि रातिके नीन्द हराम भऽ जायतऽ भोरे- - कनि मूड फ्रेश नहि रहत काल्हि भोरे -भोरे चारि बजे पाँचबै जिया गाड़ी एक नम्बर रहतै यौ।
हँ -हँ एक नम्बर हम तऽ सोचने रहौ ईम्हर। खाना बला बिजनेस अपन सबके कामयाब भऽ जायत तऽ फेर एगो आओर नया - - बिजनेस एम्हर साइड से चालू क देबे ओहीयो मे - - गड़गड़ -गड़गड़ पैसा एते एकदम माला- माल भऽ जायब दुनू कोई - -
हँ तऽ एगोपर अहाँ निर्भर नहि ने भऽ सकै छीयै मानि लिअ कखनहु किछु भऽ जाय कखनहु ई भऽ जाय कोनो- - कारणवश कनी दिन लाबन्द भऽ जायत तऽ बैठारी तऽ नहि बैठ सकै छि।
हँ हँ एहि दुआरे हम दोसरो प्लान रखने छी जे दोस एगो खराब हे तै तऽ दोसर पर अपना सब आबि जेबै।
हँ तऽ एगो एगो खराब हेतै तऽ एगो पे तोर आबऽ चाही ने यौ ओतना तऽ पते अहाँके। की क सकै छिय।
आउ तब विचार कएल जेतै बैठ कऽ आराम सँ बातचीत कएल जेतै माहौल बनेबै काल्हि।
हँ हँ ओ तऽ एबे करब। की की कहै छी तब काल्हि आबै छी ठीक नऽ।
हँ टिकट करबा लेलियै की काल्हिके?
नहि टिकट त नै करवेलि।